अहाँ उजे फोन करके बात करै छलियै तऽ एक आदमी के फोन आओरो आ गेल छलै तऽ फोने कटि जाइ छलै हमर फॉर्मो नहि भराइ छलै
हँ वैसेमे फेल लिखा जाहै का
फेर लिखल जाइ ह छलै आ आदमीसभ लगातार कॉल करय लगै छलखिन देखबो नहि जब बिजी बात हमरा कोइ बिजी बतबै रहै छै तऽ हमे काट दै छियै फोन
हूँ
हँ
तऽ समस्तीपुर कहाँ सँ बोलै छियै
समस्तीपुरमे हम यहाँ से केवश जाने छलियै
हूँ
केवश जागीर जाने छियै रोसड़ा वाला रोड समस्तीपुर के अंतिम छोर मे छियै हम
हँ
अहाँके नाम की भेल
अहाँक नाम
मम्मी गे हमर नाम डॉली छै
नहि त
हँ आब देखू अहाँ पूछैत रहू केकरो से सम्बंधित जे अहाँके काम ला कहलन ने जे अहाँ के जोड़ल ने हुनका से कि ने पूछे छलै कि हमर तीस टा काम हम पूरा कर देले छ हमर पैसाे अहाँ कहली कि दू हजार रुपैआ आ ए त दू हजार रुपैआ कब आएल छै
हूँ अभी फर कहाँ आया है सभके जो फिर सँ टास्क जो मिला था
हूँ
उसमे भी सबको दू दू रुपआ आया था हूँ दु रुपया से जााद नहि
ह। । करीए
हूँ नहि तऽ हम अपन नमथियमत निकाली य
ह आपका नंमबर त हम तो ग्रुप मे एसे ही ढूढ़ रहे हैं कहाँ से आदमी हम लाएंगे
हूँ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
। खगल वला काम
तऽ आप कहाँ से अगल बगल के आदमी से करे छै। छललिय।
आँय
अहाँ काम कलिय। आप के अगल बगल के आदमी से कालिह
अगल बलगल आदमी कतेक हइ हमरा हियाँ
तऽ ओ उऊहे सभके एऐप डाउनलोड करबाके कहलियै हे।
हूँ
अ चलू ठीक ह पूरा हो गेल अहाके। कि हमरा आरके लटकल छलियै हो जेतै तऽ हम आरके टेंशन फ्री हो जेतै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
हँ। हँ तीस बार हँ सब पाँच पाच बार करके बोढ़ेले जाय है पाच बार हो जायत पूरा तऽ फेर पाँच गो बरहा देय छलाह
बहुत मेहनत लगा था सारा दिन दिन हो गया ओ।
हूँ मेहनतो के बाद रुपा आ जाएगा ने तऽ मेहनत नहि उतना दिक्कत नहीं होगा ह आओर सब बताछ आओर सब बता बताइए
धन्यवाद और सब क्या बताऐंगे
नाम पताा की कर छलै की कर छलिए कहा स अहान भेलियय की भेल अहां के घर में। खाना पीना खा लेल छियै।
हँ।
अभी तऽ दोबारा हो गेल होते खाना के।
नहि हम। भग। की बार खाते है दो। रा नहि खात।
तऽ। हमहूँ सबके उहे आ हे। एक बार खयली एके बार खाइत खाइत एक बारह एक बज जाइ छलै।
ह एक ह बार खाना खाते खे।
आ। गर्मी के की हालत।
गर गर्मी। तभी मौसम बढ़िया बनल छै। हल्का फुलका धूप।
नहि बारिश इधर। होयलक ह एक दू दिन से तऽ तनी मौसम मे राहत है।
ह।
ह।
आओर आब क्या करते है।
हम की करबै कछो नहि। घर पर अपना रहली बाल बच्चा के सम्भाली इसकुल पहुँचली घरके खाना पीना बस।
हँ क भल बच्चा।
एकटा डइ है आ एकटा बौआ है।
दूटा।
ओ। नहि ह चार सालके आ मौआ हइ देढ़ सालके।
ह। एक बौआ हमर छै। छओ साल के एगो बौआ पाँच साल के चारि साल के।
स दाइ तऽ पढ़य लए जाइ छथिन। तऽ दइ तऽ। पढ़ै लए जाइ छलथिन बौए है।
हँ। दूगो बौए हैं।
पढ़ै ल बहु सब।
ह आठ सात बजे से साढ़े दस बजे धर एग्जामथा आज से छुट्टी।
ह आ गर गर्मीक गर्मीक के छुट्टी भइ छल।
हँ।
हमर दाई कें छुट्टी
आँय
हमर दाय के छुट्टी त पच्चीसे तारीख से भए गेल रहै कहीं कहीं मे एक तारीख सँ रहै
हूँ कहीं कहीं स्कूल मे दू तारीख सँ
तब घर नानी के घर बच्चा सबके घुमा फिरा
नै अभी छूतका चल रहा है तो कैसे देंगे
अच्छा कोई वेट करै न ना
हूँ दादिया सासू माँ
हूँ
बौआ सब परेशान करै छलखिन कि
हँ
बच्चा सब मोबाइल देख कें मम्मी के परेशान करै छै
खाय खाति नै के जल्दी बात हो जतौ त हमरा देबी बात करै लय
हूँ हु हु
बौआ त बड़का बच्चा हरान नहि करै छै छोटके बच्चा हरान करै छै बहुते
बड़का का सियान हो गेलखिन त हुनका समझमे आ
हूँ
हमर छोटके बड्ड परेशान नहि करै या बड़की बड़ी परेशान करै या खाली मोबाइल देख खाना खाय छै मोबाइल सँ
हूँ ई कहतै मोबाइलो खयबो करबो त मोबाइल पे
हां
हूँ बड़का नहि देखै छै त
आओर सब सुनाउ
आर सब हइ ठीके
त छुतका मे अभी त कैए दिन भेलन हन छुतका नओ बारह दिन के न रहै अच्छा अभी तीने दिन होलेन हन कै साल
आँय
अपने ददीेया साास रहलनि
हाँ हाँ
हँ -
अपने हमरा चचेरी सास दधिया सास आ अपन ददिया सास अभी जिनदे
तैयो फरीकेमे ने भेलखिन
हँ आपन दादिया सास जिन्दे हइ
ओ सास मरि गेलै ददिया सासु
तीन दिना पर
त अहुँ आरके छुतका मे रोटी आर नहि बनैत होइत
आँय
छुतकारामे रोटी आर नहि बनैत होत घरे
नाय चावल
हूँ हमरो आर कनि रोटी आर नहि बने हइ
हूँ
सुपने हाल तकला
कालिह तऽ कोइ दैे गेलै खाना ओहा सब
हाँ दैयौ जाइ हइ केत कतेक के त बना बना क रोज कोनो कोनो दे जाइ छै त नहि ओ दिक्कत बुझा जाादा दिक्कत ज होइ जकरा मतलब यहाँ नहि दै छै कोइ तऽ
ते दस दिनमे होतै अथ लएके
ठीक छलै तऽ फेर बात करब रखै छी
ठीक है